हलो, जय झूलेलाल जी, हलो, जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आ तव्हांजो? हलो, हा आवाज़ अचे थी? आवाज़ अचे, हा तव्हांजी त अचे ती हा अचे ती।
हा
हा, हु, हु हा, हा च ॿियो कहिड़ो हालु आ? ठीकु आहियो?
आहियूं, तव्हां कीअं आहियो?
ठीक आयूं, तव्हां कीअं आहियो? मां बि सुठा, ठीक आहियां, काथऊ ता ॻाल्हायो?
मां इंदौर मां तां किथां?
मां इन्दौर मां, तव्हां किथां ता ॻाल्हयो? काथाऊ मां ॿुधियो न ठीक सां। इंदौर मां थी ॻाल्हायां किथां ता ॻाल्हायो? मां डेल्ही मां थो ॻाल्हायां।
अच्छा
अच्छा अच्छा ॿियो छा कंदा आयो? ॿियो छा छा कंदा आहियो? मां त ट्यूशन पढ़ाईंदो आहियां, टीचर आहियां।
अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा, अउ मां ट्यूशन पणंदी आया। अच्छा तवां पणंदा आहियो? कहिड़ी क्लास में आयो तव्हां? हा
मां एस एस सी थी कयां।
मां, एस एस सी ती कयां। अच्छा, एस एस सी। एस एस सी, स्टाफ सिलेक्शन
हा हा
हा, हा हलो, ऑल द बैेस्ट हुन लाइ। हा, टेन्थ टू ट्वेल्थ पढ़ाईंदो आहियां मां, इकोनॉमिक्स
अच्छा
अच्छा अच्छा, हूं, छा?
मां बि
मूंखे त एहड़ो पढ़ाईंदी हुयम। अच्छा नढनि, नंढे ॿारनि खे वॾनि खे?
सिफ्थ टू एट्थ प़ढाईंदी
हा फिफ्थ टू एट्थ पढाईंदी हुयमि। आशू एक अच्छा, स्कूल में और कोचिंग पढ़ाईंदी हुयमि। नर्सरी टू टेंथ। अच्छा
जी
जी, त कहिड़ा सब्जेक्ट आहिनि? नवे ॾहे खे केहिड़ा सब्जेक्ट पढ़ाईंदा आहियो तव्हां हुयो पहिरें? हा मेथ साइंस पढाईंदी हुयमि। अच्छा, साइंस पढाईंदा आहियो।
मैथ्स भी पढ़ाईंदी हुयमि ऐं साइंस बि पढ़ाईंदी हुयमि।
हुयमि साइंस बि प़ढाईंदी हुयमि। मुंहिंजी वाइफ इंग्लिश और साइंस पढ़ाईंदी आहे। नाइंथ ऐं टेंथ खे। असां ॿिनी ॿई मिली करे पढ़ाईंदासीं, पढ़ाईंदा आहिनि।
अच्छा, अच्छा
अच्छा, अच्छा
ॿियो घणा ॿारि
अथव? मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि। सते साले जी अच्छा, मुंहिंजी धीउ आहे ऐं पुटु आहे पंजे साले जो हाणे।
अच्छा, अच्छा
अच्छा अच्छा, त तव्हांजो हाणे एग्ज़ाम आहे। कॾहिं आहे? अञा फॉर्म न विधा आहिन मां। अच्छा, हिन महिल निकिरंदी न वेकैंसी त पोइ इकट्ठो, कोचिंग ता वठो हाली।
हा हा होज मां।
हा हा कोचिंग थी हले मुहिंज़ी। फेवरेट सब्जेक्ट कहिड़ो आहे तव्हांजो? जिन में कमांड हुजे सुठी। रीज़निंग, अच्छा रीज़निंग आहे। ऐं मैथ्स?
मैथ्स त ॿारनि खे पढ़ाइण में सुठो लॻंदो हुयो। बाक़ी
सुठो लॻंदो हुयो बाक़ी
ॾाढो हार्ड थी वियो आहे हाणे।
ॾाढो हार्ड थी वियो आहे हाणे। ठीक छा ता चओ?
जाथे
आवाज़ थोरी घणी कटिजे थी तव्हांजी, विच में त पूरो सम्झ ही नथो अचे।
हैलो अचेव ती हाणे?
हा हा, हाणे अचे थी।
हाणे नथी वणे बिल्कुलु बि।
हाणे त
हाणे त हाणे त ॿियो इंट्रस्ट अचिणो खपे। भई हुन में शॉट ट्रिक्स वग़ैर अनु फास्ट केलक्यूलेट वग़ैरह इय इ त थींदी आ।
हा बाकी ॾाढो हा
हा बाकी ॾाढो हार्ड आ, मतलब एडवांस
टॉपिक हूंदा नी तव्हांजा, पर्सेंटेज हिकिड़ो टॉपिक हूंदो हो। अउं बि ॿया डिफिकल्ट टॉपिक हूंदा?
हा हा।
हा हा। बाक़ी सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो इंट्र्स्ट थींदो आहे, मांहिंजो इंट्र्रेस्ट मैथ्स में ई आहे छड़ो।
अच्छा।
हम्म।
हा मंहांजो बि पहिरियों इंट्र्रेस्ट हुदो हुयो ॾाढो।
ट्रस्ट हुदो हुयो ॾाढो।
बाक़ी पढ़ाईंदी हुयमि न, तॾहिं बि वणंदो हुयो मैथ्स।
त हाणे छॾी तव्हां तैयारी था कयो, इंय? ॿियो कुझु बि कयो था हुनजे साथ? हुन सां गॾु इह फ्रीलाइंसर जिंअ, केड़ो कमु? जीअं
जीअं, पार्ट टाइम जॉब वग़ैरह कदी आहियां।
अच्छा पार्ट टाइम जॉब कंदा आहयो।
हा।
हा
जीअं ॿारनि
जीअं ॿारनि खे पढ़ाइण जी, अ होम ट्यूटर।
जी?
सिंधी देवनागरी में ईंदी आ तव्हांखे? हा, न मूंखे न इं हिनमें टास्क ईंदा नी हाणे हिन खां पो, कॉलनि खां पो हाणे हे ट्रांसलेशन जो कम विझंदा हिन में। अच्छा! असांखे ट्रांसलेट करे करे अप अपलोड करणो आ। ऐं हुन जा वरी पैसा मिला असांखे।
अच्छा ईअं
अच्छा इअं हाणे हुन ॾींहुं हिकु सेमिनार हुयो हुयो। मां त न अटेंड कयो। कहिड़ी असांजी दादी आहे ग्रुप में हुन अटेंड कयो हुयो। ॿ ॿुधाए पियूं असांखे भई हिन में भॻवान कयो थोड़ो घणो फ़ाइदो थी वेंदो फ्यूचर ब्राइट आहे हिन में मुंहिंजे भाउ त हूअं पूरो ई कोर्स करे रखियो आहे हिनजो। हुनजी जॉब बि साल खां मथे थी वियो आहे साल ब कयो तव सिंधी ट्रांसलेशन में अच्छा
अच्छा तव्हांजी जॉब अथव
तव्हां जु जॉब अथव मुंहिंज न मुंहिंजे कज़न भाउ आहे,
हम हू
ऐं पैसा थो सठ सतरि हज़ार रुपया कमाए थो महीने जो हिन हिन कम मा छडा्। अच्छा ट्रांसलेशन जे कम मां हे त हुन ॿुधाया आहिनि। भई हर कोई घटि ई ॿुधाईंदो आहे वधीक त ॿुधाईंदो ई न आहे। हिन खां वधीक बि थी था सघनि।
त सिंधीअ में
त सिंधी में सिंधी में स्कोप आहे न मतलब‌ ए आई वजह सां थी थियनि थियूं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जीअं असां गूगल ते टाइप कंदा आहियूं कुझु बि उहो इंग्लिश में ॿुधाईंदो आहे। हिंदीअ में ॿुधाईंदो आहे हाणे वठी था अचनि सिंधी ए आई त उहो सिंधी में ॿुधाईंदो।
अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा हिन करे कॉलनि जा कम था करनि भई रिकॉर्डिंग ॿुधी करे, वरी हिनखे ट्रांसलेट कराईंदा। वरी उहो सॉफ्टवेयर ठाहे करे हुनखे अपलोड कंदा हे हिननि जो
अच्छा
जेतिरा बि सु्ठा् सुठा् नाला आहिनि सिंधीअ में।
हा
उहो प्रोपर मतिलबु परफेक्शन जे लाइ भई उहो परफेक्ट हुजे त असांखे मतलबु टाइपिंग हिंदीअ में करणी पवंदी। टाइपिंग?
हा
हा हा टाइपिंग जो कम बि थी सघंदो आहे। बट हुनमें वरी इह ई थींदो? अलाए कीअं टाइपिंग कहिड़ी हुनमें त कराइनि उ बि पतो लॻंदो जेको वर्क त ॿुधायो ट्रांसलेशन जो हा हा त मतलबु इहो ॿुधी करे पाणु खे सिंधी में चव, ॻाल्हाइणो थींदो मुंहिंजे हिसाबु सां
अच्छा
तव्हांखे न हेड़ी जेहिड़ी रिकॉर्डिंग आहे असांजी, या ॿी काई बि कैन्जी बि, हो ईंदी हियं ॿुधे ॿुधे करे हुननि खे पहले लिख, लिखणो हूंदो?
अच्छा?
अच्छा, या वरी तव्हां सिंधीअ में ॿुधी करे, असांखे हिंदीअ में या इंग्लिश में लिखणो हूंदो? मुंहिंजे हिसाबु खां हे आहे। हा, ॾह जुलाई खां पोइ ईंदो इ कमु हिन में। ऐं पंजाबी लैंगवेज, ॾही जुलाई खां पोई? हा, ॾहीं जुलाई खां पोइ, हुनजी सेमिनार ते ई ॿुधाइनि पिया हे। हम
अच्छा?
ऑनलाइन हिकिड़ो सेमिनार थियो हुयो हुननि जो, त हुन मीटिंग कई हुई। कई, मां अटेंड न करे सघियुमि, माहिंजी क्लास हले पई।
हा
त हुनजी ॾाॾी असांजी ॿुधायो। हा, त माखे इलाही सुठो लॻो भई, हाणे त फ्यूचर बि आहे हिन में, कम त ईदो ई रहंदो, हा उहो त आहे कम जर्मनी जर्मन लैंगवेज सिखंदा आहियूं हुनमे भी त स्कोप थिंदो ही आ न, हाॅ सही ईन्दो रहंदो आ कमु, हिन में बि इहे ई थींदो। मूंखे बि सिंधी लिखणु अऊं ॻाल्हि मतिलबु ॻाल्हाइण त ईंदी आ, लिखणु अऊं पढ़ण सिख खड़िंया। तव्हां कयो, मां बि सर् सर्च कयो हुयो, हुन ई ॿुधायो माहिंजी दादी भई सॼो हुन मांखे, यूनिवर्सिटी जो नाम हो मोकिलियो पूरो, हुन में कोर्स अगस्त जी लास्ट डेट आ, हुन में फॉर्म सब्मिट कराइण लाइ। तव्हांखे बैचलर डिग्री हुजणी खपे, त तव्हां एमए था कई करे सघियो। एम ए सिंधी भाषा में।
त मां वटि आहे बैचलर डिग्री
बैचलर डीग्री, हा त तव्हां अप्लांए ता करे सघो, मां बि सोचा तो करे छॾिया, ॿी सालें जो कोर्स आहे उहो, त अच्छा! हुन खां पहिरे बि भई, पढ़दे पढ़दे कुछ त सिखी वेंदासें। थी सिघदो आ हे कमु भी करे सघे, त फीस घणी ती लॻे?
फीस उन्हनि जी घटि ई आहे, इलाही नाहे, ऑनलाइन ई आहे सॼो कोर्स। मां तव्हांखे उहो--एम ऐ जो सॼो कोर्स त ऑनलाइन ही आ, हा हुन मुखे हुनन हे ई ॿुधायो, भई ऑनलाइन कोर्स आ, तव्हांखे छॾो साल में ॿ दफ़ा पेपर ॾियणो वञिणो पवंदो होॾे। हे पाहिंजी अयोध्या, किथे
अच्छा
अच्छा, हा। साल में ॿ पेपर हूंदा आहिन हिनन जा काई बाकि त मां फॉर्म भरंदम, अच्छा बाकि क्लास क्लासएस ऑनलाइन ही, हा हुनमे मां तव्हांखे फॉर्वड कंदम हाणे न पंज छह पेजिस आहिन हुनमें।
त तव्हां सर्च कजो, हा मुखे कजो, ॾिसजो हुनखे
जी-जी
जी-जी। बाक़ी त पांजि भाषा था सिखउ, हुन खां वधीक छा थी सघंदो आ सुठो। ॿी भाषा सिखण सां सुठो आ पांजी भाषा सिखियूं।
हा पंहिंजी मातृभाषा
हा पंहिंजी मातृभाषा खे ई अॻते वधायो न। छो त हीअं तव्हांखे ॿार मिली वेंदा इलाही स्टूडेंट तव्हांजा बि भई मां फ्रेंच थो कया, मां जर्मन थो कया, मां चाइनीज़ थो कया केतरा म केतरा उ चवंदा आहिन, भई मां सिंधी थो कयां।
हा-हा
हा, हा, फ्यूचर ताइ इलाही ब्राइट, सिन्धी एकेडमी मी वारा तव्हांखे जॉब ॾेई सघंदा आहिन हिन में, अगर तव्हां सिखी वठिती उर्दू वारी त इलाही डिफिकल्ट आ।
जी
जी, सिंधी अकेडमी वारा जॉब ॾींदा आहिन पाण ई तव्हां कयो हे कम तव्हां मुखे ॿुधाइजो ऑनलाइन ज कोर्स जो हा, बिल्कुल मां वेंदम न हाणे पाण बि फॉल फॉम फिल कंदम मां बाक़ी फॉरवड करयास थो तव्हांखे।
जी
जी, ठीक आ वरी ॻाल्हायूं था पो जी-जी तव्हां खां ॻाल्हाए सुठो लॻो, सेम हियर जय झूलेलाल! जय झूलेलाल! जय झूलेलाल।